राधे राधे
राधे राधे की हाल चाल
बढ़ियां अपन
अपनो ठीक है खाना पीना बैन गेलइ
खाना पीना भऽ गेले खाओ लेलऊं अहाँके
हमरो भऽ गेलै खा पी लेलऊं सबका भऽ गेलै
हं हमरो बर्तन बाकी रैह गेले
नहि हम त अल्लो हाँ अखन सुते लान
हँ नहि आब जायब हमहुँ आब अहाँसँ पहिले बात कऽ लैत छी तैके बाद आओर सब बताउ
और सब कत सँ छि अहाँ
हम हमर नैहर भेल मधुबनी जिला में नवटोली धकचरी और ससुराल भेल जे मुजफ्फरपुर जिला में जे जुआर लग छै सनभुता ओत और रहै छी हम आसाम में गुहाटी
गुहाटी में कतऽ रहै छी
गोहाटी में मे भानह घर अहाँ
भानह घर में
हां अहाँ
हम पहिले रहै छलहुँ गुहाटी मे जन्म स्थान हमर गुहाटीए अछि
अ कत कत गुहाटी में कत रहै छलियै आब ओ नुन म हँ
हँ हं एहन बात नहि छै
अच्छा और एखन कतऽ रहै छै
अखन मधुबनी में छि
अच्छा एतऽ पप्पा अहाँ के रहै छलखिन हन
हँ सब ओते पूरा फैमिली मम्मी-पापा नय छैथ अब एक्सपायर क गेल छैथ
अच्छा
भैया भाभी सब ओते छै ओते अपन घर ऐछ
हँ ह हँ
शादी के बाद बिहार सिफ्ट भऽ गेलुं
हँ ओतऽ अब जतऽ रहथिन तते रहऽ पड़त
हाँ हाँ बौओ सब ऐछ एगो बौआ एगो बुच्ची
चलू बढ़ियां बात ऐ
अहाँ के
हमरा दूटा बौआ अए
अ
अच्छा दुनू बड़का भऽ गेलै छेन दसमी भऽ गेल छै दुनूके
आ हमर अखन छोटे छोटे छै बेटी हमर क्लास वन मे छै आ बेटा नर्सरी मे
नय हम टेंथ टेन तक भऽ गेल छै ओइके बाद एखन बकी छै हुं ह छोटका बेटा ट्वेल्वो छ भऽ गेल छै ओ शिलागमे बी एस सी कऽ रहल ऐ
अच्छा शिलौंग मे
हँ शिलौंग मे नेहु अथीसँ अपने हमर एते काम करै छथिन अहाँके नानी गाँव में नानी गाँव में अहा तऽ बोको पी एस सी मे अहाँके मेडिकल डिपार्टमेन्टमे छैन
ओ कतय दिनसँ छीयै अहाँसभ गुहाटी
हमर तऽ जन्मअतहिए भेल हम बहुत दिनसँ हम तऽ शुरुएसँ अतै छी शादी भेल आर गांवेमे फेर जाइ छी गाँव एहन बात नय जे नय जाइ छै बच्चा सभके जनउ ईसभ ओतहि केलहुँ हेँ
हँ
हम मम्मीपप्पा एतय रहै छथिन पान बजारमे पापाके किताबके दोकान छैन वाणी प्रकाशन
पान बजारमे
हँ पान बाजार कॉलेज रोडमे कॉलेज होस्टल रोड जे यइ ओइमे हँ
हूँ
ओर ओतै छी
चलो सब जाने पहचान के भेट गेलो, हँ हँ
हँ हँ हँ ब्राह्मणक लत्ती दुनिया भेर के न
दुनिया भेरके कतोसँ कतो भेटिया जाइ छै हमरा गाँंव के आ आद फैमिली छथिन हमर एते ही मे मोजूद आब फैमिली के की फोन करू से भऽ जाइ छै
आ नून माटीमे तऽ हमरो सबके एकटा रिश्तेदार छथिन पिसिया सास लगथिन। मिश्रा छथिन ओसब सहिला हुनकर बिआह भेल छन। रिफाइनड्री लगमे हुनकर घर छन रंजीत मिश्रा।
रंजीत मिशरा
हुँ हुँ।
ताई चिन्हनै छियै रिफाइंडे लग हमरो सबके के घर अछि हमरा सबके कनि अप टाउन पहाड़ पर चढ़य पड़ै छै।
हुनको सबके सायद पहाड़ेपर छनि।
हँ हमर सबके इलाकाके मनघरिया परि जाइ छै।
हँ।
पहाड़पर।
हुनका सबके पहिनेे तऽ लाइट वाइट किछु नै छलैया पानि के लेल नीचा
अरे बहुत दिक्कत बचपन स जवानी बिता देलियै आधा उम्रे। बड़ा दिक्कत छलै आब तऽ बहुत न सही भऽ गेलिया तऽ ओहि टाइम मे छलियै मतलब बारिश भ जाइ छला तऽ इस्कुल जेनाय हमरा सब के पौसिबल नै रहै छलै जे हम सब इस्कूल जाएब।
हँ हुनकोसबके सुनै छलिया कहै छलखिन हेँ किएत एना एना नदी लेकन। जमीन अपन छन
हँ।
हुनको सबके ओतहि रहै छथिन। हँ हम गेल नै छी कहियो तऽ लेकिन
ओत छथिन हमर सबके बहुत जान पहचानके बहुत लोक छथिन।
हँ हुनकर माँ छलखिन हँ ने मरि गेलखिन सहिला सहिलाके छलखिन।
अच्छा।
हूँ आओर अहाँ अपन बताउ।
हम तऽ कहलौं जन्म अस्थान गोहाटी भेल
हँ।
आ हाँ बियाह केलहुए तैके बाद सँ गाँव देने छी
तऽ हम ओतय मधुबनियेमे सासुर अइ।
सासुर अई हमर डभाहारी बाबा छोक
हाँ हाँ
मधुबनी सिफ्ट भेल छि बौआ सबके पढ़ाइ लिखाइ दुआरे आओर अपनो आ टीचिंग लाइनमे एखन घुसलौंहें इसकुल एकटा ज्वइन केलहुँलहें तैलक
चलू बढ़िआँ अइ कोनो काजमे छीतऽ लागल
हाँ
कोनो काजमे लागल तऽ छी कमस कम
इस्कूलो कोनो बड़ी दूर पर नै अछि स्टेडियम रोडमे डेरा लेने छिये ओते इस्कूलो अइछ।
ठीकेयै अरे कहुना अपना आपके बिजी राख के छैय। बीजी राखोक तऽ ठीक छैय नै तऽ फेर ओ दुनियाँ दारीके चक्करमे पड़लासँ बड़ा लफड़ा छैय।
बड़ा लफड़ा छैय।
हाँ तहन सउस ननैद घर दुआरि बड़ा टेन्शन एते के सुनत के करत आइ काइल झेल
हा हा
हूँ।
आइ काल के तऽ बुझते छियै पुतहु के तऽ कतहु जस नहि होई छैय।
नहिए होई छैय हम तऽ कि कहू हमरा तऽ बियाहके हम पन्द्रह सालके रही तऽ हमर विआह भेल। नाइन्टी सेवनमे हमर वियाह भेल या आ बहुत छोटमे चाएटा बेटी रहियनि तऽ पापाके होनि जेय नहि बुझै छियै अपन गलाके उतरी उतार कऽ दऽ गलामे धऽ दी उसैवला बात। ओहो गेले हा आ पहिले तऽ आब तऽ तिलके सिस्टम नहि छैय पहिले तऽ रहै।
हा हा
चारि बहिनी रहियै तऽ करैत करैत पप्पा अपना भरि करैत करैत आब सभ बहिनके भऽ गेलै वियाह
हा
तै दुआरे तऽ एतबो दिन कयलाके बाद तऽ जस नहि होई छैय कतय जस हेतै। रहतियै जस के चक्करमे के रहै अपना आप के परेशान को नै जो हाँ अपन कर्तव्य करब किछ नहि किछ नहि। अपन कर्तव्य करयके चाही बस भऽ गेलै आर कि करबै जसके लेल आदमी परेशान हयैत तऽ ओ तऽ अपन जनमल सेहो नहि लोग के दै छैय। कि करबै
हाँ हाँ बिल्कूल
कऽ दियौ एखन बादमे कहत जै हमरा लेए कि केलय
हा
एहिना हो छै एहिना होई छैय कि करबे ऐहना चलै छैय दुनिया।
हमरो दू टा ननद छथि दुनूके वियह दान भऽ गेल छैय एकटा जेठ ननने छथि तकर बाद हमर हसबैड छथिन
तकर बाद एगो देवर छथिन तकर बाद एकटा ननद छथि
तऽ सभके वियाह भऽ गेल छौ ने के दे देबड़ो।
नहि देवर आबके एखन नहि भेलै हन आब लड़की देख रहल छै लड़किए नहि भेट रहल छै
ह एखन लड़की मंहग भऽ गेल छै लड़का सस्ता भेल छै। लड़किए ने भेटै छै एखन बड़ दिक्कत छै नहि। भेट रहल छै नहि भेट रहल छै वैह बहुत दिक्कत छै। पहिलुका समय नैन छै लड़की सभके अपन माँ पप्पा वियाह ठीक कऽ दै छलखिन हे तऽ कऽ लै छलै आब तऽ लड़की सभ कहैत छै हम करबे नहि करब
करबे नहि करत कतेक केतऽ अपने पसन्दसँ करत केओ कहतै जे आब हम ई बनि जायब तहन करब।
हू। आ एहिके चक्करमे जनै छियै बहुत उम्र उम्रके लड़की सभ पढ़ल आइ अय के चक्कर मे आ लड़का सभके तऽ कोनो बाते नहि ई सिस्टम तऽ छै कनि गरबर हमर सबके तऽ बेटी नय यऽ की कहू पता नय की हेतै
हँ
आइ काइल तऽ बुझते छी
अहाँके तऽ तैयो एखैन पैघ भलै हमर तऽ एखैन जनैम कऽ ठारो सही सँ चललो नय होइ छै ओकर तऽ की करतै
हुँ हुँ देखियौ फेर कही समये तऽ छै ओहि समय तक कही पल्टी माइर दै हमरा तऽ पाँच साल सात साल मे करहे केँ यऽ बियाह बेटा केँ हँ हमरा तऽ भऽ गेलै करऽ वला वि बाइस साल केँ तऽ अइछै एखने आब खाली कतौ भगवती जॉब दऽ देथुन
की सबसँ बड़ा दोस्ती रहे छै
हँ बच्चा सभ केँ होइ छै की आ बादमे देखबै जे लड़की सभ से भागत हमरो बड़का बेटा केँ अहिना छलै यऽ लेकिन आब ओ कहत मम्मी हमरा वलेन्टाइनो डे केँ दिन मे हमरा लग केओ नय अबैय कहलिए की करबिहि ओ गुण सभमे नय होय छै नऽ ओ गुण रा ख पड़तौ तहन एतहुँ तऽ वैह कहै छी बादमे अपने भागऽ लगथिन लड़की सभ सँ
हँ
फोर सु बहमे इस्कूल सभ रहत नऽ
हँ सुबहमे फेर हमरा सभके तऽ एखन मॉर्निंग चालू छै बेटी केँ दोसर इसकुल मे देने छी
गरमी
अ गर्मी तऽ छै बाप रो बा गर्मी मतलब इसकूल दस कदम केँ दूरी पर छै ओतऽ सँ रूम तकऽ आबइ मे लागत जेना जरा देते तेहन गर्मी छै
गर्मी एम्हरो अइ लेकिन बारिश भऽ जाइए ताहि कऽ लेल अपन कनी
बारिश तऽ एम्हरो भेलैए लेकिन गर्मी कम नय भेलैए
से नैइ य बारिश भऽ जाइत छै लेकिन गर्मी कम नय छै
हमर भाभी सभ रहै छथिन ओ ते नऽ तऽ ओसभ कखनो काल कऽ पबैत रहैत छथि आओर वीडियो तिडियो कैय टा सेहो देखलियै यऽ पाइन जमा जूरोड सभ मे सब मे पाइन जमा
हँ एतौ छले यऽ की अनिलो नगर मे हमसभ अनिल नगर मे रहै छियै एतो अनीलनगर तऽ नम्बर वन छै पाइन केँ मामला मे नऽ
हँ हँ हँ अनील नगर तऽ फेमस छियै न्यूज मे अनील नगर बड़हाबैत रहै छै।
हँ तऽ एम्हरो पाइन छलैय मशीन चलै छलैय तऽ एखन नय चलै छै, एखन बन्द भेलैय साइद कम भऽ गेल छै। बारिश दिनो मे भेल छलै य, मगर गर्मी कम नय छै, बहुत गर्मी छै। आब तऽ पाबैन सभ सेहो चैले एयल
हँ पाबैन सब आब आइब गेल
धीरे धीरे सोमवारी वाली सभ केँ सोमवारी हैत
हँ कहियाँ से हेतै सोमवारी
सोमवारी सत्रह तारीख केँ संक्रान्ति अइ तऽ बीस तारीखसँ सोमवारी संक्रान्ति वाली सभ केँ पूर्णिावला सब वला केँ तीन अगस्त
सत्रह तारीख संक्रांत पड़तै
हूँ सत्ररह कऽ संक्रात छै
ई तऽ हमरा दिक्कत भऽ जायत हम सोलह सोम करै छी
ओ ओहीमे भऽ जायत आब की करियै
हँ ई छै समस्या जे हमरा एखन छुतका चैल रहल छै
ओ तऽ तैयो तऽ ओ सोलह सोमवला तऽ नै छोड़ने हेबै ने करिते हेबै न
नै नै सोलह फेर से मतलब